केहिड़ो हाल आ? वेठी आहियां।
मस्तु मस्तु। खंघ थी वई आहे जाम मुखे।
हा, गरम पाणी पीउ न।
हा पिया थी, पुज़े नथो न् इअं त। दीदी हे घर जा कम्, बरसाति हेॾी, पूज़े नथो।
हा बर हा बरसात जाम आहे न, अध खां वधीक बरसात थी पए।
हा।
जून जे महीने पई न पो बरसाति, हाड़े जूलाई में रुगो वसे पहिंजे कोटा पुरी। फिरी करे।
हा।
तुहिंजी रोटी थी वये?
हा, थी वई।
अच्छा, हा ॿुध् न मूंखे बिरयानी ठाहिणी आहे
अच्छा! वेज बिरयानी?
हा। वेज़ बिरयानी।
अच्छा।
त सभु वेठा आहिनि घर में, अंश बि वेठो आहे, हिनयो पपा बि वेठो आहे।
अच्छा।
हा।
त पहिरों बासमती चांवर रधु।
हा।
जेतिरा खाओ मतिलबु तव्हांजे हिसाब सां, मापं् सां, चांवर रधु।
अच्छा।
ऐं जेतिरो पाणी विझबो हुनखां पाणी थोरो घटि विझ।
हा।
वरी पोइ ॿिए पासे लंबा लंबा बसर कटियोा बिरयानी जे हिसाब सां।
हा।
बसर थियो, सन्हो- सन्हो पटाटो थियो, नंढो- नंढो हिकदमि पीस हुजे। कीअं कनि, उनखां पोइ वरी शिमला मिर्च बि नंढा नंढा पीस् कर, छोकी ॾिसणु ईंदा आहिनि त ॿार न खाईंदा आहिनि न?
हा, उहा आहे।
हा पोइ हिन करे हुनखे नंढो - नंढो कटे करे इहो सभु कट चॉप करे रख, थूम वूम बि सोई रख।
अच्छा।
पोइ घिहु तपाए, घिहु चङो तपी वञे पोइ बसर खे फ्राए कर। थोरो ईअं पिंक टाइप थी वञे, पोइ हुनखां पोइ पटाटो विझसि।
अच्छा।
हा पटाटो ॻड़े वञे थोरो, त शिमला मिर्च बि विझी छॾ, पोइो गॾु तरिजी वेदे। तरे करे कढ, सभु भाॼियूं।
अच्छा।
ऐं हिक बाटले में पिज़् विझ बॉइल करणु।
अच्छा।
त उहो उते बॉइल थींदे, हितां चांवर रधजंदे। ऐं अ न इहो सभु तरजी वञे न न भाॼियूं, पोइ अगरि पनीर खाईंदा हुजनि तुंहिंजे घर में, त पनीर विझ फ्राए करे करे।
अच्छा।
हा। पो उ चांवर थोड़ा थधा थींदा आहिन, त हे सब फ्राए करे कढे, इयो थी वियो। हुनन खां पो न थूम खे चॉपर में चॉप करे हुनखे पिंक करिस, पिंक कंदीअ घी विझी हुनखे पिंक करिस, उहो करे पो इयो कर, टमाटा विझिस कटे करे, पो त खट खटा प अचे न हुन में खटा- खटाप अचे हुन जे हिसाब सां टमाटा विझेसि। क्वांटिटी पंहिंजे अंदाज़ सां।
अच्छा।
पो टमाटो विझी करे थोड़ो भले घट विझंदिअ हंलदे छोकि् हिन में ड्हि बि पवंदी थई बिरयानी में, हिन बिरयानी में। पो कटोरो खन ॾई विझेस, हा। भले अध कटोरो विझ, क्वांटिटी जेसां वधीक हूंदी आ कटोरो न हूंजे आं त अध कटोरो
अच्छा।
हा, पो हू सब करे इयो कर अ हुन खे भुंञिस चंग त्रां, त ओ सो सफ़ा टमाटो चीथजी वंञे न, त इअ भाॼी विझी बि भुंञेस। जेस ताईं घी निकरेस सुठी तरह सां भाॼीअ जो।
अच्छा।
हा, पो इअ सॼी रेडी थी वंञे न, हुन में बिरयानी मसालो विझिस। पो सावा मिर्च, सावा धाणा
अच्छा।
लूण मिर्च, गा्ढो मिर्च इयो विझी करें हुनखे भुंञेस, बरोबर सां भाॼी खे, जीअं भाॼी ठाहिदी आ न जीअं, तीअं ठाइंदा आहिन इअ भाॼी।
अच्छा।
त हूअं भाॼी ठाहे हुन में गरम मसालो बि विझेसि, बिरयानी मसालो बि विझेसि। लूण, हेड्, गा्डो मिर्च, हे सब विझ।
अच्छा।
हा, इहा भाॼी रेडी थी रख पो चांवरनि खे न टे भाॻ में, इहो कॼे अलॻ अलॻ कॼे। पो हिक में ऑरेंज कलर विझजंए, हिक में ग्रीन कलर विझजंए, पो इअ थी त तिरंगा बिरयानी।
अच्छा, ओके।
हा हिन जो नालो थई तिरंगा बिरयानी। मां ठाहींदी आं न मूंखे जाम ॼणनि खे वणंदी आ। पो चवंदा आहिनि मूंखे ख खाइणी आ। तूं कॾहिं ठाहींदीअं, मूंखे खाराएजंए, तूं कॾहिं ठाहींदीअं, मूंखे खाराइंजंए, जाम ॼणनि खे वणंदी आ। तूं बि ठाहींदी न घर में सभिन खे वणंदय। पो आ न छा कजे, हिन चांवरनि खे अं न टे भाग में कयई न, पो हेठां ऑरेंज विझजे। चा पहिरियों हेठां थोड़ी भाॼी विझजे सिपरीअ में, जंहिंमें चांवर रधंदीय न। थोड़ी भाजी विझ, पो थोड़ा धाणा विझ। पो बिरयानी मसालो वरी थोड़ो विझ। पो चांवर रखिस, वरी ॿियो लेयर ठाहे, ॿिए लेयर में भाॼी विझु। थोड़ा सावा धाणा विझ। अंउ इयो विझ स बिरयानी मसालो।
अच्छा
ईअं करे ट्रै लेयर ठाहे, पहिरियों ऑरेंज, पो वाइट, पो ग्रीन। पोइ ग्रीन जे मथां सिर्फ ख़ाली ग्रीन जे मथां सावा धाणा् विझजे, ओतिरो ई कजे। पो थोरी देर डम ते रखजनि, डम ते रखी। पंज मिंट रखी, पोइ थोरो सभिनि खे चङ तरह मिक्स कजे।
अचछा
अगरि खपई, त तुंहिंजे घर में ड्राईफ्रूट खाईंदा हुजनि ई? त किशमिश विझु, ऐं बादामी कटे विझु। काजू अटे विझु, न खाईंदा हुज त ईअं बि ठा हलंद सुठा् लॻंद।
अच्छा
हा, ठाहींदीअ न जाम वणंदा घर वारनि खे।
अ्छा ॿुध न, पोइ दम ते रखिणो आहे त, तए मथ रखिणो आहे की, गैस में स्लो ते रखिणो आहे?
गैस सिम गैस ते ई रखणो आहे।
अचछा
हा, हुनस्त सिम गैस ते रखनिय त सुठा थी वेंदिय, छोकी उह बिरयानी जा चांवर। त कचा कटिबा आहिनि, पोइ बाक़ी हिन ॿारनि में सुजंदा आहिनि। सॼाण सुत आहिनि अधु कचो हॾु हुजे थोरो, हा। बाक़ी पोइ हिनाणे सुजी वेंदा।
अच्छा तॾी चवंदो न त मथां रखधम लाइ बिरयानी, दम बिरयानी तॾहिं चबो आहे तॾहिं मां तॾहिं पुछो।
न इ दम बिरयानी न, इहे तिरंगा बिरयानी आहे।
अच्छा, न दम ॾियण लाइ भई क न इअं चवंदा आहिनि न दम ॾियण लाइ भई। हा त हुनजे हिस चवंदा आहिनि तये मथां रख् त दि्।
सि हुन खे ईन्दो ई कढिबो उहो अछो हूंदो आहे।
अचछा
न। ई गैस ते ही रखबो् आ।
अच्छा अच्छा
हा, गैस तै बरोबर थीं वेंदो। टाइम लॻंदो आहे त बि पंद्रहं वीह मिंट लॻी वेंदा आहिनि।
अच्छा ईएंं
हा
तॾहिं त सुठी रहंदी न आराम सां त् लॻंदो टाइम त टम शइ त हा तदहिं शइ सुठी ठहंदी आहे न, आरामु सां ठहंदी सुठो दम ते ठहंदी, त हुन हिसाब सां लॻंदो न टाइम।
कलाक में न, बिरयानी कलाक लॻंदो आहे ठाहिण ते कलाकु वेंदो आहे बिरयानी ठाहींदी आहियां त। भाॼियूं वाॼियूं कर सिजनि करेनि त अगरि थोरी हूंदी आहे त जल्दी थी वेंदी आहे, अगरि माण्हू क्वांटिटी में न कलाकु ॾेढ लॻी वेंदो आ।
अचछा ईअं।
हा पर खाईंदीअ न, घर वार अच्छा हुन सां असां गॾु न, घर में खाईंदासी ॾहीअ में बसरुि, टमाटो ऐं इहो बसरि, टमाटो सावा गा्रा अगर नमकीन खाईंड़ी हुजे त् लूण वि विझ, अगरि मिठी ठाहिणी हुजे त खंडु जो पाउडर पीसे करे हुन में विझु। हुन बिरयानी सां खाउ छा त लॻंद बिरयानी, मस्तु मज़ो अची वेंदइ।
बसरु ऐं टमाटो?
हा काकड़ी विझींदी काकड़ी विझ जी उो ऑप्शन में थी। कंहिंखे लॻंदो आहे, काकड़ी द्ही में विझी न खाऊं। वाई थींदी? हा। त भले पोइ काकड़ी न विझ, बसर टमाटो विझ।
अचछा
ऐं सावा धाणा विझ खपई लूण में ठाहे त लूणु विझु न त पोइ वरी खंडु विझंदी न मुंहिंजे घर में त खंडु विझंदा आहिन। चवंदा आहिनि। असांखे उहो वणंदो आहे वधीक, मिठो वारो।
अलॻि आहे न, हर कंहिंजी चॉइस अलॻि आहे न घर में, पंहिंजी-मुंहिंजी।
हा हा त सुठी ठवंदी आ। माहिंजे पाहिंजे पा जेको खाईंदो न तारीफ़ु कंदो, मुंहिंजी मामी हिकु दफ़ो आई हुई। हुनखे ठाहे खाराई हुई, चे पई भई -भई एॾो मस्तु ठाही अ ति मां वधीक ई खाई छॾी आ।
अच्छा
पो मां हुनखे अन छा कयो बिरयानी बि ठाहीमांस, ऐं पकोड़ा बि तरया हुयामसि गॾु। भईया खाली बिरयानी कीअ खा रे स रुखी। त उनखे पकोड़ा बि सूट न कंदा आहिनित बि उन पकोड़ा बि खाधई। संतरा चए पई मस्त ठाती मिर्चाई पकोड़ा।
अच्छा
हा वणयासि हुनखे ॾाढी।
हा सही आहे न। ख़ुशी थींदी आहे, न तारीफ़ कंदा ठहंदी आहे, सुठी ठहंदी आहे, त पोइ वणंदो आहे न भई माण्हूनि खे खारायो त असांखे ब सुठी थी लॻे साम्हूं वारे खे।
हा त कॾहिं ठाहिजईं त ख़बर ॿुधाइजईं न ठाहींदीअ न पोइ ॿुधाइजे कीअं ठहे। सुठी ठही अथई न ठही थई।
हा हा पक पोइ हाणे ठायां थी ॾिसां थी ॿुधाईंदीमईं न तोखे फ़ोन करे। भई ठही आहे न ठही आह, हा
हा न न वणंदए नी घोट खे बि वणंदए तुंहिंजे
हा मां उहो ई चयो न भाई
हा
बरसाति जो टाइम आहे छा खाईयूं? रोज़ु रोटी सम्झ में अचे नथी भाॼी। छा ठाहे छा कयूं? मां चयो त थोड़ो अलग थींदो त
हा रोज़ु रोज़ु भाॼी फुल्का नथा वणनि पोइ ईअं लॻंदो आहे, की भई कुझु सुठो सुठो ठाहियू।
हा उहोई आहे न।
सही आह।
त मूंखे यादि आहे। तूं ठाहींदीअ त इअ तिरंगा बिरयानी। त मां पुछां? वणंदी आह। मां चयमयं पुछां? हा ॿियो? वञी दवा वठी अचे। वञी दवा वठी अच, मौसम ख़राब आ।
न, न गोरी बि पई आह। वठणी आ गोरी, ही पाण धॾिको पियो ॾिए भई तबियत ख़राबु थई गोरियूं वठी आयो थी मए वठे नथी भाई वठु न गोरियूं फ़ाइदो कीअं थींदो।
मौसम ख़राब आ न, बरसात ॾिसे थी टिन चारि ॾींहं खां बरसा, बरसात थी पए।
हा, हा हल मां ॻाल्हायां थी मुंहिंजो पुटु ॾिसांस।
हा, हा, हा हले, हले।
सु पोइ ॻाल्हाईं ॿुधाइजे पोइ कीअं ठाई वय।
हा, हा पक ॿुधाई ठाई हुई बिरयानी ॿुधाईंद
ठीकु आ।
हा।